हाँ छी यौ।
कि
ठीके छैय अपन बताउ।
की रहल छै कटिये रहल छैय अपनो।
कटि रहल छै नहि हाँ तऽ आइ गेल रहौं की नहि कोचिंग पढ़ैलए?
हॅं गेल छलहुँ हेँ आइ तऽ भरि दिन की कहुँ मास्टर साहेब तेहन छथि जे गेलहुँ आराम स बैसलहुँ कनि देर रील्स देखलहुँ ओकर बाद कहे छैथ जे क्वेश्चन बनो क्वेश्चन की बनाउ आठवां, नवां वला के टेस्ट लै छथिन ओ ओ जे खाली अथीये बनबै लै क्वेस्चने बनो ओहिस तोरा रिपीट हेतौ तऽ ठीक रहतौ ह तो ओ ना गाना हेतौ सबटा कह लगला। हम ग्रुप डी वाला जे छैय रेलवे वला ओकर एजाम आब होब बला छैय तीन तारीख सऽ तऽ अहाँके अहाँके अथी होइ छैय अहाँके आब तीन तारीख से हेतै तऽ ओकर हम सोचलियै तैयारी कऽ लै छी। जे कनि मनी तैयारी करब तखन ने जैब एग्जाम दैला त चारि सौ रुपैया टका भेटत। चारि सए रुपया भेट तऽ जेहे किछु आमदनी भऽ जाय तहि दुआरे
करियौ अगर मिल गेल तऽ फेर ठीक रहत नहि यौ।
हाँ नौकरी भेट गेल तऽ मुंहे मुह छैय तखन तऽ कुनु टेंशने नहि रहत।
उएह न मेहनत करबै तऽ भऽ जायत।
वही सरजी के कहलियै तऽ सरजी कहलखिन जे आइ भरि बना ले क्वेेश्चन काल्हिसँ तूं आरामसँ सेट मारिहैं टेक्स्ट बुक पर। ओनहितो आइयो सेट मारलौं। लेकिन वएह बीस पच्चीसगो मे ऑब्जेक्टिव छलै ओहिमे स पाँचेगो सही भेल बुझियौ।
जा ईतऽ गड़बड़ा आ गेल मेहनत तहन करऽ पड़त भाइ।
मेहनत तऽ बहुत ज्यादा करऽ पड़त की कहू यौ ई स्थिति गड़बड़ यै।
देखते छलियै मौसम खराब छलै कते दिनसँ तऽ चे टा तीन गो तऽ पढ़ै छीय मैथके, केमेस्ट्रीके, फिजिक्सके तीनू रहे बमकल सर सब कहे छले एते दिन से किया नहि आबे छीय तिनो जगह सुनलो पहिले ढंग स ओहिके बाद पढ़ाई स्टार्ट भेल त ओहोमे घीच तीर क हमरे पर लबै छलेथ ऐना जे नागा करते तऽ एने हाल हेतै तऽ सँभके हमरे उदाहरण दै छलाह जे देखहक इहो नागा करै छैथ तऽ हिनको देखियौ केहन हाल भेल छैय। एना अहाँ सब नहि करब आउ हम ओतऽ छी। सब लड़कियो सब छला हम मूड़ी झुकेने बैसल छलो हन की बाइज सकै छी आब ई मे बताउ
बात तऽ सहिये कहै छै, ते मे लड़की के सामने अहा के बेजती करे छथिन तऽ बड़ दुख होइ छै, यौउ
ह, ऊपर से ओहिमे फीसो ला टोकि देला
ओह तखन तऽ बऽ अए स बड़का दुःख किछ नहि यौ ओते मे
हमरा ओहो सोचलखिन जे हुनका लागे छलनि जे हम फीसे दुवारे नहि आबै छै कोचिंग, लेकिन ई तऽ छलै नहि फेर बादमे के हँ, बादमे केनातो लेकिन समझेल दूगो ठीक छलै यौ ऋषिकेश जी आर रोशन जी टोकला हमरा नहि तऽ नुनू जी तऽने टोकला ओ तऽ नहि कहे छैथ, कहबो करता तऽ ओ साइड में क देे छैथ, ई सब बीचे मे कहि दै छथिन ने मै
हम अहाँके कहनेहे रहौं जे ई दुनू आदमी छथि कनि अथी छथि यानि कि एगो के तऽ चिन्है छलियैन ऋषि के झा के हम सीधे मुह पर कहलहु जे बह गिलास मे अहाँके बेइज्जती क देत अहाँके सब कुछ अहाँ के एहन मोन क दे जे बाते बाते मेह मोन हेत कोचिंगे छोइर दिय एकरा फीसे द दियै।
हँ हँ, सही कहलियै बड़ा बेजती करै छथिन यौ।
अहा के घुमा फिरा के हर टॉपिक के नज पाइए परड़ अहाँके बुराइे करता सोर सेहो
लेकिन छै, पढ़ाबै छथिन ठीकसँ लेकिन छै।
ओतऽ हम अहाँके पहिले कहने रहौ जे अहाँके पढ़ाबे त पढ़ेता नीकसँ।
हु से बात छैन जे पढ़ाबै छथिन ढंगसँ। लेकिन इहे कहै छथिन रेगुलर आबय ले लेकिन रेगुलर एतेक बच्चा तऽ अपन शरीरोे के देखते ने। मौसम तौसम देख कऽ न। ओ तऽ देखै छियेन। सुनै छियैनि बारीवला के तऽ रइवो कऽ नहि छोड़ै छथिन रविओ कऽ बजाबै छथिन
की करथिन आब साइंस छै तमे फिजिक्स पढ़बे छथिन फिजिक्स मे त मै से इमहर छै उमहर छै अहाँके पागल हो जा तऽ अहा पड़ पड़ पढ़िते छी।
पेज में एगो सवाल अंंटैत रहैये।
वही तऽ कहै छी अहाँ ग्रेजुएशन मे जेबय तऽ दू -दू पीज मे तीन -तीन पेज में अहाँं के अटत।
हऽ। तब देखियौ आब केनाहितो निकलल। फेर एते धूप रहै तऽ एलो तऽ भूख पियास स तऽ जान जाइ छलै।
से तऽ रहबे करै छै।
फेर घर पर हेलो तऽ पहिले कनी देर अराम केलो। फेर होस ऐल तऽ फेर पाइन पीलो ओय के बाद खाना बनाबे लए विदा भेलहु तऽ देखै छी तऽ बनेलो- चावल गिल्ल भऽ गेल, ओय के बाद केनाहितो ह- पंखा मे हवा तावा में दऽ क सुखेलो ओकरा फेर सबजी खेलो तऽ सोचलो बेरियो मे खा लेब तऽ चावल बइच गेल सब्जिए खतम भ गेल बताउ।
तोरी के, सबजी नीक बइन गेल हैत।
हँ, कनी नीक रहे रस तस कनि आओर दऽ क मसाला तसाला दऽ देने रहियै।
एकरे- तय दुआरे त अहां के सबजी नइ बच
आब जोश जोश मे पूरा खतम भऽ गेल भूखो लागल रहय बिचमें मधुबन्नी से ऐल छी थाकल थुकल तऽ तें एतेक भुख लागल रैए। अहाँके ओना की बनल रहै घर पर?
हमरा घर पर तऽ देखयो बनैयैए तीन- चाइटा सामान दाइल, भात, आलू- के चोखा और घेरा के और कुनू साग छलैयैए। हं अथी सजमैन नइ होइया ओकर पत्ता। दुन्नू के मिक्स क के भुजने रहैय और आलू और कदीमा के सबजीयो भेल।
ऐहऽ तहन तऽ तृप्त भऽ गेलउं अहाँ खाकऽ।
एह हम तऽ खेबे ने करै छी यौ हम आ-दाइल, भात, आलू के चोखा उ सन्ना
जाऽ इ तऽ गरबरा गेलै। एनाकियैए?
नीके ने लागैयेए कदीमा पहिले खाय छलौं, आब कदीमा पर स मोने उइठ गेलय, अजीब लाग लागैयेए। एना और साग-ताग से हमरा ओनाहितो नै रहैयेए खाली अथी बथुआ साग जे होइया ओकर झोर टा बस खाइ छी हम। ओकर झोर बनाके दै छै। ओ साग भात सन्ना हम दऽ दियअ भइर मोन हम खा लैय छी।
हूॅं- सुनै छी, प्लास्टर होइया घर पर
हं प्लस्तर होइया। की कहू यौ घर बनेनाइ अहाँ के बड्ड अथी कठिन के बात कह अहाँके पलस्तरे पलस्तरे में एखन तक आधा भेलय ओय मे डेढ़ ए -एक डेढ़ लाख रुपया लाइग गेल, एखन पीछा के ऊपर छत बांकी छै, आगा फ्रंट बांकीये छै। हूॅं ओय में करीब एक डेढ़ लाख लाइग गेलय।
डेढ़ लाख हाॅं एखन तऽ बहुत भाँगेत एखन त तीन ढाई तीन चाइर लाख तक जैत।
ओकर बाद अहाँके तीस चालीस, चालीस पचास हजार रुपया राइख लिय बिजली के बस थी बला अहाँके खाली वायरिंग के, पंखा बलब सब चीज छोइड़ दियौ। अहाॅं के वायरिंग-वायरिंग के चालीस पचास हजार रूपआ राइख लिय। ओकर बाद फेर अहाॅं पंखा लग ओयमे लाइट लगेबे ओकर अलग राइख लिय।
हँ खर्चा तऽ विशेष हेएत।
तैयमे साथे -साथ सोचेै छथिन जे सोचै छियै छी- छियै छथिन तऽ प्लास। अथी प्लास्तर के बाद टेल्स से नीचा बिछा देबै लेकिन हम कहै छै, जे मारबल बिछा देते तऽ ठीक रहितै।
हँ टेल्स में तऽ बच्चा सबके स्लिपो होबऽ के डरे-डर आ ठीको नै रहत ओते।
स्लिप और माइन लिअ। माइन लिअ गिरि अथी कोनो समान भारी गिरिये पड़लै मानि लिअ। पिलासे लऽ के काज करे छै गिर पड़लेै। टेल्स फुइट जेतै ओर मारबल रहतै तऽ कनि नै फूटतै कनी मजबूत रहतै तऽ। खो मे कनि शो बढ़िया रहै छै आहाँ के। आहाँ के उखड़त-उखड़त के कोनो टेंशन नै रहल टेल्स-वेल्स मे उखड़ऽ के टेंशन भऽ जाय छै।
हँ टाइल्स सब मे तऽ भऽ जाय छै उखैड़ गेल तऽ किछ भऽ गेल धैसे गेल। देखेैने छियै दुर्गा मन्दिर बलाके धइस गेल छै।
तऽ कैह रहल छी। तैयके कारण हमरा मोन या जे अपन टाल्सके बजाय। मार्बल लगाए लिअ कनि महंगे पड़तै लेकिन बढ़िआँ रहत।
ओह चलू तऽ ठीके है ई सब तऽ रैतिके खाना की विचार हय बनाबऽ के।
राइत मे तऽ मम्मी बनेथिन हमा बुझाय घेरा के भुजिया बने। थीन रोटी बनतै और की बनतेै।
ओ ठीके अइ तहन घेरा के भुझया रोटी।
आहाँके तऽ अपने बनबैऽ पड़ैत हेएत खाना।
हँ तऽ अपने बनाबै छी की करब रा एखन भूझल भात खेएब सुतब।
भौह किया नै बनेबेै आय खाना थाकल छियेै की।
अेरे थाकल छीयै आ प्लस मोनो नै करैत रहै छै न आब आदत नै छै।
हँ से तऽ बड़का छी देखियौ हमरा देख जेना आहाँ के
महाराजा जेना सुतऽ के खए के अचानक बनाबअ। पड़ैया।
ई तऽ बड़ दुख छै कियेकि माइन लिअ हमरा एखन तक अहाँ देखल जाय है त हमरा खाना नइ बनेल अबैया। कियेकि हमरा बनबहे नै देलकै घर पर उ खाना। आब कहेै छै बनेनाइ सीख तऽ हमरा मोने नै कर छै हमरा आदत भऽ गेल छै महाराजा जेका अहिं जका खाय के। खेलहुॅं घर पर यानि बिस्तर पर दऽ गेल खेलौ उता-उतारलौ। प्लेट धोलौ और
टीबी तेज हप्ता भैरपर ओतऽ बर्तन धोबै छी हम रैब- रैब कऽ।
बुझियौ हमरा तऽ। नैय बर्तन -तर्तन धोल होयया लेकिन धोबै नै छी। बरतन- तरतन धो लेब यानि कि ऐतेक एक्सपीरियंस ऐ खाना बनब
थारी धोबैत हेबै ने जे खाइत हेबै ओयमे। हमरा तऽ अपन जे बनाबै छी ओहो धोबऽ पड़ैया।
हँ ई बात तऽ बड़का दुखक छै यौ।
आ ओहोमे जे कनि चावल -तावल किछ जइर गेल तऽ ओकरा रगड़ू। मच्छर काइट रहल ऐ।
से तऽ छैय।
तऽ उएह तऽ दिक्कत छै कए दिन तीन चैर दिन तऽ हम फोहा बना बना कऽ खेलौ हेँ चूड़ा के।
अ
सभस जल्दी उएह बनि जाइत छलै बर्तनो नहि लागै छलै ओते।
लेकिन ओ छै जे ओहिमे प्रोटीनो भेटैय छै अहाँके।
लेकिन भोजन वाला तऽ फील नइ आबै छै ना।
से कहियौ भोजन जका भोजन जकाँ अहाँके आहाके भोजन जका तऽ नहि मिलत ओ छै खाली पेट पर किछु अन्न देवऽ के जे भूख कनि कम लागे।
ह से छै। से चूड़ा फूलैइ छलै तऽ ठीक रहै छलै कनि देर लम्बा समय तक टिकैत रहैइ छलै। देखियौ आब दू चारि दिन के टेंसन ऐ ओकर बाद त आइबे जेता मम्मी।
ओ कहिया आबैत् छैथ से? कतऽ गेलैथ हा?
अखन अखन तऽ गुजरात गेल रहै मौसी बेटीके शादीमे। ओ भेलैन त पन्द्रह दिन ओतय रहला तइ के बाद आब अखन मामी ओतय गेल छै दिल्लीमे संगे आबि गेलखिन।
ओ।
सोचलह ओम्हरे कनि दिन घुमि लेता ओहिके बाद फेर अएता हफ्ता भैर बाद।
हूँ से छै।
हमहु कहलिये एते दिन कष्स झेललऊ तऽ दू चारि दिन और सही किएक झूठे के मोन रुष्ट करियै जे हमरा चक्करमे आयल।
हँ आर दिल्ली में कनि कपड़ो सब सस्ता दय छै तऽ ओते सब मंगवा लेब कनि
हँ अपन दू चारि टा सोचलहु मंगवा लेब के लेकिन पाइयो तऽ नइ ऐ यो मंगबा तऽ लिय पाइयो रहबाक चाही ने।
अरे मामा मामी के कनि माथा हाथ दऽ देबै पंडित आदमी छी चारि गो भाषण द देबे अपने मोने मामा मामी अहाँके द देता।
तऽ मामा मामी दऽ देतै लेकिन आगासँ मांगयमे नहि ठीक लागै छै ने से छै ने दिक्कत।
से कहियौ जे ओनाहिते तऽ हमरो हाल यऽ ना।
कहलैथ है जे दूगो भेज देय छी लोयर टी शर्ट नम्बर बताउ कोन साइज अ टैया हम कनि हँ नहि हँ नहि केलहुँ नहि ने रहऽ दियौ तऽ बादमे फेर कहलक नहि तह रह दियौ अहाँके हम अपने भेज दै छी अपन मोनसँ। तऽ कनी अन्दरसँ खुशी भेल जे ठीक छै कम स कम मिलैए या तऽ या।
हँ सेहो छै जेहा हाथ सेहा साफ।
हँ तऽ आब देखियौ आब एता तहने पता चलत भेजला कि नहि भेजला।
और केहन भेजलाह केहन नहि भेजलाह